हँ की कहे छलियै अहाँंके दादा की करे छल कआरी मे
हँ हमर दादा छलखिन तऽ कीयारी बनेने छलखिन देवाल काते काते फूल के सीे लम्बे ब हमर दूरा छलै ओहि मेला मे क्यारी बनेने छलखिन ओहि कियारी अहाँके पियर गुलाब लाल गुलाब उज्जर गुलाब मतलब बहुत रंग कलर कलर के गुलाब लगेने छले
ओ तऽ ब्लैको कलर के होय है गुलाब
ब्लैक तऽ हम नहि कहब हम नहि छलै
हँ तऽ नीक लगैत ह ब्लू तऽ देखने छियै अहाँ
हँ देखने छ गलो होइ छै
ओ अहाँके पापा लग बोन छैल
हँ बाबा लगेने छै
हँ
बड निक लगैत रहै छै खिलल खिलल चाय चाय पत्ती सुनै छी अहाँ जे चाय बनेबै ऊ छै दिन भरि मे आके तीन बेर चारि बेर जेना चाय बनै है तऽ अहाँ एक जगह जमा कऽ लू आ गुलाबके फूलके जड़िके नीचाँमे अहाँ धऽ देबै तऽ ओ ओहिस होइ है कि बड फूल ओहिमे अबे है जाद
हँ तऽ कीड़ा सब रहै ह ने तऽ ओ खाद के मतलब काम करैत रहै ते ह तऽ ओ बनौने छलै हमर फूफा जी कचड़ा के ओहिमे कीड़ा भऽ जाइ है तऽ ओ खा ओहिमे धऽ दे है तऽ खाद के काम करे है तऽ ओ पेड़ है हरा भरा रहेै
हँ हँ
हँ लेकिन हँ रेटिंगल ह हेलो
हू
हँ
ई बजल गेलैके
ओ लेकिन आब छोड़ि देलकै बनेनाइ कैलाकि भिनो लगैत रहे ओं कीड़ा फैर जाय छले
ओ
हँ तऽ अहाँके बाबा हमेशा बनबैत छै
हँ
ओ तऽ औब कहू घर मे सब सुतल है
ओ खाना खेलखिन है अथि कथिन मोबाइल देखै छथिन
ओ तऽ अहाँके मम्मी जी कहिया होते
मम्मी जी के देखियौ कहिया बेटी के घाव ठीक हो ह ते इए तऽ परै ली अब तऽ भऽ गेल छै सेयब कल तब तऽ
हँ तऽ हम तऽ सुनने छियै आसाम मे चाइयो पत्ती उगे है ने
हँ असामके चायपती आसाम के चाय पत्ती तऽ नामी छै
हँ हँ
अहाँके जे ओतय के चाय पत्त के चाय अहाँ बना लेबै से कतौ के स्वादहि ओतय जकाँ नहि आयत अहाँके
ओ तऽ अहाँके ओतऽ ओ रहै छथिन तऽ आनै छियै ओतयसँ अने हैत
हँ हम कने आनब उएह आनबी छथिन हमर मम्मी मंगबै छथिन
अहाँ कोन मंदिर गेल छै कामाख्या मंन्दिर
हँ कामख्या मन्दिर गेल छल ई तऽ पूछू बच्चा ल के धिया पुता ल के कते परेशानी होइ छै अबदम कान पक करि लेली बच्चा न हमर स यान ह तक है तब तक हम कब तक नहि जायब
ओ तऽ एक बेेर ट्रेन मे कथी भोख छल कतय जाइ छलियै तऽ बौआ के
ओ तऽ पिछला साल जाइ छलियै गर्मी मे उएह उड़ीसा जाइ छलियै एक एकटा शादी छलै ये पता न ट्रेन मे इधेर आ गेले की भऽ गेले से बहुत बोखार भऽ गेल छलै अतेक देह हाथ गरम भऽ गेल छलै छूत देने छलै आँख आँख ऊख सब तरारि देने छलै
फेर की केलियए
हाथो त मललियै मुँह तू मे भाप देलियै तब जाक ठीक भेलै
ओ तऽ कामख्या मंन्दिर मे कथी छलै उंम्म हेलो
कमाख्या मन्दिर मे बहुत प्रसिद्ध मंदिर छथिन ने कामाख्या जी के
ओ तऽ ओहिमे कोन
हूंम्म बाजू
मतलब कथी छलै कह बताउ ने कनि
मन्दिर मे कथी छलै कामख्य जी के मंन्दिर छै बहुत नामी छै अहाँ जेबै तऽ अहाँके बुझू ने दुइए बजे से भोर से सब लाइन लगे हय हमसब हमसब तीन सवा तीन मे लगलियै आइमे हमर बच्चा चिचियाय लगलै एते लाइन लम्बा लाइन घुमा घुमा क लऽगेलै मत पूछू भी आई पी वाला सबके जल्दी करा दै छलै हमर सब के जे लायन छलै ओ मने की बड घुमा घुमा
आब दर्शनो भी आइ पी हुवऽ लगलै पा जेते तऽ दर्शन भगवान
हँ जल्दी हो जाइ है हमसब लाइने मे रहबै लाइन वला ताले भी आई पी वाला जे पहिले भऽ जाइ ह की कहै छी
हं लेकिन ई गलत बात छैे लेकिन भगवान तऽ सब के लेल बराबर छथिन ने
हँ लेकिन आइज कालि बुझै नहि छियै पैसा कमायके लेल हर जगह पाय हो जाय भी आइ ई सिस्टम लोक कऽ दै छै पाइ कमाई के चलते
हँ हँ
हूं
ह
इह तऽ बात छै
हूॅं तऽ अहाँ स्कूटी तुस्कूटी चला लै छियै होय हे चलबल
आंई हम नहि चलेने छियै तऽ हम केना कहू
ओ तऽ साइकिल तऽ चलेने हेबै
हँ साइकिल तऽ हमर सबके सवारिये छलैया त आटी जाइ छलियै अबै छलिय तब को नसँ पढ़ी
ह तऽ एक बेर केकरा देखले छलियै गाड़ी चलबे त आ पीछा मे बैठल छै अहाँके प आहा नहि छलिआ पल्लो दीदी छलै
आँ
नहि ओ पल्लव दीदी छै ने तऽ से चलबै छलै हमरा लगल हमरा याद नहि छेल
हँ एक द स देख देखै छिय आटा के कठरा घूमबै है किस गाड़ी के हैंडिल घूमबै
के एलै
आ
हँ हँ कारो चलबै है कहाँ दूना देखने छलियै फेसबुक पर
हँ कारो चलबै
हँ त हँ
उहे तऽ कोलू हे कि एक जिस काठा आटा के कटरा ए ने गोल गोल घूमबै है एक जिस गाड़ी के हैंडिल कार गोल घूमबै है
आटा के कठरा मतलब
आटा सनै लेऽ आटा के कटरा आ गाड़ी चलाबै ल गाड़ी के हैंडिल गोल गोल घुमबै छथीन
हँ हँ हँ
से कहै छी
ओ ओ तऽ कहे छलै रोटी वाला हमरा मशीने दऽ हमरा रोटी बनब ले अच्छा तऽ नहि होइ ह
ओ तऽ कीन लेथि इहे त के तऽ सरकारी जॉब छै ने
हँ हँ दिल्ली पुलिसमे छै ने
बात छै आजकल तऽ सब चलले छै अपन कीन लेथिन
हूंम्म हूंम्म मतलब जहिया बियाह नहि भेल छल तहिया कहै छल
ओ हँ तब धीरे धीरे देखियौ ने ओहो सब मिलऽ लगतै लड़की के बियाह मे
हँ
अभी नया
हूंम्म हेलो की कहलियै अभी नया नया छै ताहि दुआरे हँ तऽ धीरे धीरे तऽ अहँके मिलैत छथि ओ हँ हँ नहि तऽ तऽ लोक सब तऽ अपने बना लै छै लेकिन आब बहुत जाय हे केकरो केकरो हँ तऽ भगवान तऽ अपनन हाथ घोड़ देनी है तऽ अपन चलबे के चाही कनी कनी लोक सबके अ आरसी बन जेबै तऽ शरीरो बुढ़ापा मे साथ छोड़ि देयै अखन ज शरीर नहि चलत तऽ बाद मे फेर देखबै बड़ी दिक्कत होइ बूढ़ापा मे यहाँ डाँटने काम करे है आइ काल्हि तऽ एते भी हु ह लो साठे साल मे मरि जाइ हँ पहिने लोक लिए छल सौ सौ सौ सौ से ऊपरे उपरे आब देखियौ ने साठि आब साठि कीर अ जकर जखन मन लिखल है तखन भऽ जाय है तीस बत्तीस एनाहिते सबके भऽ जाइ है हूंम्म हँ तऽ आब खेनाइ पीनाइ मे ओते ध्यान नहि पहिला लोक खाय छेलै आब ओ बाहरके कम खाइ छलै आब चाउमिन मैगी सब बेसी ई हम हमरो सबके इह ने छियै नीक लगे ताहि दुआरे अब के लोकके शरीर नहि बन पबे है हमरो सब के नहि बन पबे है हूँ हँ तऽ फ धान हरी सब्जी जादा खायके चाही हँ शाग पात तऽ उगैत हेत तऽ ओ हँ तऽ हँ हँ ओतेक नै नीक लगै हय तैयो खा लै छियै मोन जाति कऽ कहियो कहियो कऽ भूख लगे तऽ मन करत क करत तू अच्छे खाउ पता नै की आदत भऽ गेल छै हँ हँ तऽ पता नहि अभ आ छूट देतै तऽ ठीके है ने तऽ बड़ी दिक्कत होइ है बाद मे शरीर कमजोर भऽ जाइ है बुढ़ापा मे कोइ साथ नहि रहै है आब तऽ मैय बातके देखे छै छोड़ दे है बेटा बेटा एहने बेकार दर होइ है से सब रखे ह हँ हँ हँ हू हँ हँ हँ हँ तऽ इा होइ छै हँ हँ हमरे दादी के देखलौ ने की भऽ गेल छै पैरसने चलि पड़ू छै हँ एनाहिते भोगेल छै हूंम्म आ आइ काल्हिके ह एनाहिते होइ गेल ई दुनियें हने छै कलयुग छै ने तै दुआरे हूंम्म नहि तऽ लोग सबके अपना लए सोच क चलय पड़े है हँ दिन दिनियाँ बड़ी खराब भऽ गेलै की भऽ जेते बाहर सेमे आइ काल्हि के न्यूज तऽ सुनबे करै छियै की की होइ रहल छै दुनियाँ मे कोइ अपन माय के मारि द हे कोइ अपन घर वला के मारि दै है को पाहरसँ धक दऽ दे हँ बड़ सुने छियै ये की कहु हूंम्म हूंम्म बड़ी खराब जमाना आबि रहल छै लड़की सब किडनैप भऽ रहल छै कि डॉट हमरे मम्मी पपा सबके डर लगैत रहे है कह तरह कॉलेज जाइ छियै तऽ ठीकसँ जाइ लए हँ तहन तऽ अपन अपना ठीक रहतै तऽ अपना साथमे सेफ्टी लऽ कऽ चलू कथु चूड़ मारि दु ओकरा हँ हँ हँ से तऽ हे हँ हँ तऽ ठीके तऽ अहाँ अपन हँ ध्यानसँ रहब बाहर भीतर निकलै छी तऽ ठीकसँ जायब ऐब हँ बड़ दिन दुनियाँ खराब छै हँ अपन सेफ्टी अपने हाथ मे छै लोकके चलू तऽ ओ सब तऽ ठीक